गोर लागै छियो माँ
खूब खुश रह बेटा की सब हाल चाल छो
ठीक छै अपन कहीं
हूँ हूँ बढ़िया हमूँ
घर कखन पहुँचलिहीं रहाए
पहुँच गेलियै रहाए ठीक टाइमपर समयपर ब-
कते सब टाइममे
ले वही डेढ़ घण्टा लगभग लागलै रहाए आबमे
अच्छा
आइब गेलियै रहाए बढ़ियाँ सऽ
आओर सबके कहियो आओर सबकहियो ओते की सब भए रहल छै
सब बढ़ियाँ अराद्रा रहै आइ एखन ए-अ नानीकन तऽ पाबनि रहै तऽ ऐं सभ केओ रहबे करै मंयक चिकु सभ सभ रहै पाबनि बढ़ियाँ से भेलै रहाए अदरा सब तो तू देखला हेबिहीं गाँंवमे कहियो याद हेतो अरद्रा पाबनिके
नहि नहि ध्यानमे नहि छै
हुँ आरदरा पाबनि होइ छै जे अपना सबके सिर पाठ होइ छै भगवती के पातरि पड़ै छैय।
अच्छा
शिरपाठ भेल भगवती लग धोड़ल गेल आ तखन उ अँचरीसभ बदलल जाइ छैय फेर हँ खीर पूरी बनल आम रहल आ हँ याद पड़लहुँ न
हँ
हँ तऽ वही वएह वला
जे दादी गाँवं जे जाइ रहियै ई पाबनि मे अपना सब
हँ उएह पाबनि रहै तऽ संजोगे रहै जे आइ पहिले दिन रहय अदराके आ मामी कहलकै क आइ एखन पाबनि क ले छीिये हमहु आबिये गेलियै तब पाबनि सब भए गेलै सब चीज बहुत बढ़िया रहले बाहर के नहि रहे केओ हमहीं टा रहियै
ओर ओ सब जे आबे रहे नहि मतलब ओ सब जे आबे रहे काजल दीदी सब उसब नहि एलो
नहि नहि नहि ओ सब नहि आयल रहै हम ईटा रहियै आ तू कह की सब करलियहे एखन
किछु नहि उएह अपन डेली जे करै छिय भोरे उठलियौ य भी त करलियै काज सब अपन पढ़ै रहियौ क्लास भेलहु तीनटा
हुँ
खेल ममा मे
अच्छा आर दादी बाबा सभके समाचार ठीक छथिन दादी बाबासभ
सब ठीक छैय।
खाना सब खुआ देली रहै समय पर
हाँ हाँ सब समट भए गेल
तऽ तबियत मोन सब हुनकर ठीक छैय।
हाँ हाँ सभ बढ़िआँ छैय।
हुँ
अब जेय छैय अभी कनी देर मे फेर कनी देर आराम कए रहल छियै फेर कनि देरमे पढ़ै लए बैसबै- फेर पढ़ कऽ उठबै ह सब खाना खेतै
अच्छा खाना के बनेलको
हमहि बनेलिया
अच्छा तू बना लै छिय वाह
हमी बनेलियै हन आ बनेलियै रहै सादा खाना एकदम इ खाई छी दाइल भात चोखा आ आलू के भुजीया दादी माँ मदद कैदने रहै
अच्छा अच्छा अच्छा आ पप्पा एयलहु ऑफिससँ
पप्पा अभी नहि आल छौ नहि नहि पप्पा आब गेल छौ। फेर मंदिर गेलो य अभी नहा क
अच्छऽ अच्छऽ आ ई दीदी एलो
नय दीदी अभी ओते छौ किरन दी ऐयठा ही कालइ एतो आब ओतेसँ
अच्छऽ ओकरो तऽ काज शुरू भए गेलै यऽ
हँ - हँ हँ तऽ आब जना आइ जे छैय गेले रहे नऽ तऽ आ आइब जतियै लेकिन ओकरे जे छै किछु मतलब जे काज कए रहल छै ओ कॉलिंग वला ओहिमे कनी दिक्कत